हेलो
हँ की हाल छै
हँ भाइजी नमस्कार
नमस्कार भायजी की हाल छै
केहन समाचार छियै अहाँके हमरो सब ठीक छै आओर भाईजी अहाँ की करै छियै किछ नहि हम तऽ खाना खेने छियै खाना खा के अभी आराम विश्राम करय छियै अहाँ के लगे गाछी छै
छै मो दलमा आम के आख लगी कशी छैय
हँ हमरा यहाँ तऽ बड्ड -बडु गाछी आम के जामुनक के अमरूद के लीची के अहाँके यहाँ लीची होइ छै
बेसी होइ छै कि लीची होइ छै
हँ हमरो यहाँ लीची होइ छै हमरा यहाँ शाही लीची होइ छै चैना लीची
अच्छा अहाँके काय गो लीची के पेड़ छै
हमरा तऽ पैंतालिस पचास गो लीची केे पेड़ भायजी यहाँ क कैय गो लीची के पेड़ छै ई बताउ भाई अहाँके खान पियनमे की नीक लगै छै
हमरा तऽ खाय पिये मे पनीर के सब्जी खिचैर पुलाव कचौड़ी रायता ई सब अच्छा लगै छै अहां के की अच्छा लगे छै
भ हमरा तऽ ख खीर पूरी आ आलूके सब्जी आओर कह दू अहाँके गुलाब जामुन रसगुल्ला जामुन इसभ चीज नीक लगै छै अहाँके फल फ्रूट पसन्द छै कि फास्ट फूड पसन्द छै
हमरा तऽ फल फूल पसन्द छै
फल फ्रूटमे अहाँ कथि कथि खाइ छियै।
फल फूल मे तऽ सेव अनार केला अमरूद इहे त खाइ छी।
ई तऽ बड्ड नीक बात कहै छियै अहाँ भायजी आओर बताउ भायजी अहाँके गर्मी छुट्टी केहन मनै छै।
गर्मी छुट्टी तऽ मत पूछल जाउ भायजी गर्मी छुट्टी इतना गर्मी छै जे अहाँके अहाँके यहाँ गर्मी छै।
बड गर्मी छै बाप रो बाप गर्मी से तऽ दिमागे नहि काम करै छै लेकिन एक सहूलियत य है हमरा यहाँ कि हम हमरा यहाँ गाछी छ बड्ड बडु हम सुबहे में जाइ
मे जाछी मे ब शाम मे लौ बढ़िआ काम करै छी इहे बात छै बहुत बढ़िआँ काम करै छी भायजी
की भाइजी अहाँके आवाज नहि होयै
अहाँ कै गो आ आम के पेड़ छै।
हमरा ब एलिय केना हमरा एक सए चौवालिस गो आम के पेड़ छै जाहिमे से पैंतीस गो मालदह आम के पेड़ छै अहाँ मालदह आम खाय छियै।
तऽ मालदह मे अच्छा लगै छै अहाँके मालदह मे अच्छा लगै छै
मस्त लगै छै भाईजी केहन कहू अहाँके मालदह आम तऽ हमरा तेहन अच्छा लगैत हे ने कि की कहियौ अहाँ के और अहाँ गर्मी छुट्टी मे कहाँ जायके घुमे के विचार छै अहाँ
भाईजी है ज एक बनारस जाउ अहाँ बनारस च तऽ बहि भाई
भइजी कनी जोर से बोलबै
हम गर्मी छुट्टी मे सोचय छी कि बनारस जाउ अहाँके बनारस चलबै घूमे
न न बाप रो बाप बनारस मे तऽ बड गर्मी पड़ै छै गर्मी मे गरमी मी मे ई प्लान अहाँ कैंसिल करू गर्मीमे ओनाहूँ अहाँ प्लान जम्मू कश्मीर शिमला देहरादुन एने के प्लान बनाबू
की भाइजी अहाँके आवाजे नै अबैया
हम सोचै छी की मनाली चलैके अहाँके मनाली चलबै
हँ मनाली तऽ एक नम्बर प्लान छै तऽ कब चलैयके छै अहाँके मनाली
हम तऽ सोचै छियै की दू चारि दिनमे चलती दू चारि दिनमे अपनेके फुर्सत हइ
हँ हमरा तऽ दू चारि दिन फुरसत छै आ हम चलि सकै छी अहाँकेँ कोइ दिक्कत नहि छै न
ना भाईजी हमरा कोनो परेशानी नहि छै अहाँके रेडी हो जाएल जाउ हम दुनू साथ मे
भाइजी अहाँके दूरा पर भैंस छै गाय छै
जी भाइजी हमरा दुरापर तऽ भैंस छै
अहाँके कोन भैंस छै
हमरा तऽ देशी भैंस छै गाय
अच्छा भाइजी अहाँके इहाँ भैंसके कछु कछु नाम पता छै कोन कोन प्रजाति होइ छै
इतना न पता छै हम जानै छी कि गामे के भैंस छै
भैंसके कुछ कुछ प्रजाति जेना हमरा पता छै अगर अहाँके कोनो पसन्द छै तऽ हम बता सकै छी कि भैंस कोन कोन अच्छा होइ छै वेराइटी
जी भाइजी अपने बता
भैंस के जे भेराइटी होइ छै से है मुर्रा सुरती जफराबादी रेड सिन्धी रेड सिन्धी मतलब लाल सिन्धी ईसब जे भैंस छै न से एक नम्बर होइ छै दूधके लेल आ हिनकर दूध जे होइ छै ने से एकदम गाढ़मे
हमरा तऽ भैंस के दूध अच्छा लागै हूँ
भैंसी के तऽ दूध ठीक छै लेकिन भैंसी के दूध मे न चर्बी बड्ड होइ छै एहि से कोशिश करै के चाही की गाय गाय के दूध जादा पीयू।
जी भायजी अपने के बात ठीक छै।
खाना पीना मे ते हम आज खएने छियै मछली चावल, अहाँ के मछली केहेन लागै छै।
ठीके लागै छै भायजी, लेकिन आय ते हम रो टी भुजिया खाएलै छी।
ह बड्ड सुखले-सुखले खाना खाएल छियै अहाँ।
हाँ भायजी आय ते किछो ने बनै छै देखै जेतै कि दू-चार दिन मे बनतै।
अच्छा कोई बात ने भगवान के दया से सब कुछ हो जेतै एक दिन।
जी भायजी और भायजी अपने के गाछी में ही दीन भर रहल जाय छै की।
हम ते सुबेरे जे उठै छी ने लौटा ले ले गाछी मे जाय छी। तैके बाद हम अ शामे के लौटे छी, मौर मैदान, खान पान सब उन्ही होय छै।
जी भायजी त अपने के न पता छै कि गाछी मे मौर, मैदान न करे के चाही।
ना नु उ सब उ बात नै छै। दरअसल बात इ छै कि हमर जे शौचालय छै ने गाछी के मे बनबैने छियै।
जी भायजी त अपने के शौचालय किसनभोग से के दखिण मे छै कि मालदा से पूर्व होई।
भायजी हमर शौचालय जे छै ने हम अपना गाछी में नै बनबेनै छीये, गाछी के बगल मे एगो खेत छै, नै भायजी दो ई सब कांहु गलत काम नै करै छी, हमरा गाछी के बगल मे खेत छै। जेमे अनाज उपजै छै। तऽ उ मे बनबैने छियैै की। से जो मिट्टीयो तहना से उपजाउ
भायजी तबतै इहे खेतमे शौचालय बनवा लेली ते अपने के घिन्न नै बढ़े छै।
नै भायजी इसमे घिन्न का ई ते देह के चीज हय, एमे घिन्न बनेके कुन बात छै भायजी।
जी भायजी। ई ते प्रोटीन छै।
प्रोटीन छै, यूरिया छै आ उ से फसल जे होतै पैदावार उ बढ़बे नै करतै।
इ भायजी अपने के बात बिल्कुल ठीक कहै छी। तऽ भायजी अपने के खाने मे कथि कथी अच्छा लागै छै।
हमरा के खाय मे मछली, चावल बड्ड नीक लागै छै और दही, चूड़ा हमर बहुत प्रेमी छियै।
जी भायजी और कु
अ- अहाँ के इहाँ खाना मे की बनल छलै या
अभी हमरा इयाँ तऽ खाना मे रोटी भुजिया सब्जी ईहए सब बनल
रोटी भूजिया अहाँके नीक लगै छै
जी भायजी
रोटी भुजिया अगर अहाँके नीक लगै छै ने तऽ ओहिमे एगो दूध जोड़ लेल करियौ अगर दूधके साथ रोटी भुजिया खाएब ने बड स्वाद ऐत
बिल्कुल अपने के बात बेसक सही बा भाईजी।
हां भायजी हम तऽ इहे सबके
तऽ भायजी तऽ भायजी आब अपने के कथी खायल जयते
हमरा तऽ इहे सब नीक लगै छै भायजी अब मिठाइ उठाइके बात कर लेल जाउ
जी भाइजी
तऽ गुलाब जामुन हमरा बड़ नीक लगै छै
बनाबे आबै छै
गुलाब जामुन तऽ हम दुकाने से कीन के मंगवा लै छीयै इतना मेहनत कोन करय जेतै भायजी इतना देर मे हम कोनो किताब पैढ़ लेबै कुछ दु अक्षर ज्ञान होय जेत तऽ गुलाब जामुन बनाबे जेबै तऽ उ समय के व्यर्थ
जी भाइजी अहाँके बात बिल्कुल ठीक
किताब पढ़े मे रुचि है अहाँ के एगो किताब बतैयौ अहाँके मिथिले मिथिला के
जी भाइजी अपने के बतैले रहली पहिले
कन्यादान सुनने छियै
जी भायजी ई बारेमे अपने के बतैले रही पहिले
आ एकर जे अथी छै
कथी भायजी
ह
कथी नाम छै अच्छा विनोद कुमार मिश्रा
हँ विनोद कुमार मिशिर जो लिखले छै ने मने कि ई किताब के लेखक छै
भाइजी तऽ हम अपने से फेर बाद मे बत
ए भाइजी अहाँ अ-ठीक छै भाइजी हम सुते जाइ छी भाइजी प्रणाम